की करै छै छियै
नहि कहू ने कतऽ छलियब
हँ हँ हमहूँ ठीक छीयै अहाँ बतैैयै
हँ हँ ठीके छै
अहाँके भोजन पानी भलै
नहि यौअभी बनल हय लेकिन अभी खेलियए नहि
का काहे एत काम करै छी
काम नहि करै छै अभी दुपहरियामे कोन काम हेतै
न सुनी छी बरा काम करी छियै आजकल ऑफिस के
काम पहुते नहिए है लेकिन हँ तनी मनी तऽ रहबे करै
हँ तैयो आउ खाना खा लेबै
ओ के बे करगै आब
धिया पुता सब
आओर कहू ने कतहु जाइ छियै आइ काल्हि कि नहि कि घरे पर रहै छी
अभी तऽ घरे पर रहे छियै के न जाइ तऽ ओ अप नहि निकले कि मने नहि एना करै छै
तऽ उएह त बात हय
खाना मे कथी बनल अछि छ
खानामे हमरा आइ कहाँ किछो बनेलिय अभी तऽ भुजिया बनल हय कहलियी बेसन नहि हइ दोकानसँ अतियै मंगेतियै तऽ कचरी उचरी बनेैतियै प्याजके
अच्छा
ह
एकठ
दाल चावल आलू परवल के भुजिया बनल छै कहलियी कि चावलमे कचरी बना देबै लेकिन बेसन अभी घरमे नहि छी मङगबय पड़तै दोकानपर से
हँ यहो बात सही छै कि गई तऽ आओर आओर बतइै अहाँ
अभी परिवारमे हमर अभी ननद आयल छथिन किने बाहरसँ आ शाम रहै छथिन
अच्छा शाम रहै छथिन
तऽ छुट्टीमे अभी दू चारि दिनके आयल छथिन
तऽ हमरो एगो फुआ आयल छथिन मनमा बेगम
हँ
ओ उ दीवापुरमे दीवपुर छतरियागंज आदिवासी इलका ओहो पड़ै छै आसमेमे आदिवासी इलाका है
ओ-
अहाँ अहाँ भरोसा करै छियै कि आदिवासी सभ हुलूलू हलू उल्लू करै छै से
हम तऽ नहि देखने छियै लेकिन किताब बच्चा मे पढ़ने छी सुनै छीय
हँ चालू ने मनमा बेगम फुआ हथिन हमनी के
हँ
ओहो संगे मे रहै छथिन ओनोनय घर छै वह
ओ हँ तऽ हमहूँसभ एक बेर चलब कि ने ओतऽ घूमब
आ ओ ओे सुनले छ कि कामाख्या जे भी कोनो मंदिर छै तऽ उधरे चलै छै
हँ धामो तीरथ ईसभ घूमयके चाही आदमीे एहि सभसँ मन पुण्य सभ द क ठीक आदमीक के रहै छै
हँ एहि जे पहिले सनमा बेगम के नहि बतेले रही अहाँके ओ करे भइ छथिन मनमा बेगम
बड नीक नीक नाम छै के चुन चुन कऽह नाम धयने छथिन यौ
देखके जाता ह ब नहि अलय एहि चतय तऽ नाम बैसन रख द लै छैक
वएह तऽ कहलि की बर्ड आ
कही छठ पर्व के बारे मे बतेल हये हम
हँं य उनका बारेमे त अहाँ बड्ड बत बतियाइ छी जखन बात होइया कुछ ने कुछ अहाँ कहते रहै छी
हँ जादा नीक छथिन ने क ओ कै छथिन फुआ
ओ
आओर बतैए अहाँ आओर कहाँ कहाँ गेल छियै
यौ हम तऽ गेल छीयै कतहु कतहु घूम बुझलियै कामाख्या तऽ एक बेर गेल छलियै।
आओर
सोचै छीयै फेर कतहु तकी कि गर्मी थोड़ा कमै छैय। सब जेबै कतव घुम।
जादा नीक ललो नीक ना छै
हँ इह बात छै
ज्यदाा गर्मी भी निकलल
तब कहियौ ने अहाँके परिवारमे के सभ छथिन
हमनी के परिवार मे तऽ उहे हम छी माय छै बाबू रहलथी बाहर। बाबूजी बाहर आइ
कोनो जॉब करै छ
हँ बाबूजी जॉब करै छथिन छपड़ा के फैक्ट्रीमे।
अच्छा तऽ कपड़ा सब लबै छथिन ओतस फैक्ट्री मे से।
न तऽ हम कपड़ा न बने छै ह कपड़ा जेस बनाल ओकर कपड़ा बने छै
ओ अथी सूत सब।
सूत सब बनै छैय आँहाँके बहुत पता छैय।
ओ
अहाँ जानै होबै एहि सबके बारेमे।
हँ यौ जानै छियै।
हँ तऽ ओ रहल अछी बैंगलोड़ रहल हथिन स
दादा दादी छथिन अहाँके घरमे?
हँ दादा दादा भी हथिन हमरा के घर मे बूढ़ पूर्णिया भेलथिन तऽ साथे रहल हथिन की।
ओ दादी बड गूर छथिन की कमे छथिन?
नहि दादीयो बड भ छथिन अभी चलैत एक सए नब्बे साल शायद होइ जेतय।
ओ तऽ कम नहि यए उमर मने किछु बुजुर्ग भेलखिन।
कुछ न बहुत बुजुर्ग भेलथिन दादा तऽ शाय तीन सो चालीस साल के छथिन।
तीन सए चालीस?
हँ
ब केते बढ़ा क बजय छियै यौ।
अहाँके आयब त देखब ने तऽ पूरा हटी हो गेल छथिन दादा हमर। हुनकरा पानि पी पानि पीके रहैत छथिन ओ खाली।
आँय किया फल फूल ई सब किया नहि दै छियै कि। हडीयो य तऽ देह मे तागत रहै छैय फल फूल स।
हँ तऽ पोषक वाला पानि पियै छथि ने ओ आबै छै की कहय छी से?
हँ
आँय की बजै छियै?
अहाँके ओ पोषक वाला पानि पियै छथिन विदेशसँ आबैत छैय जहिसे तागत मिलैत छैय।
ओ विदेश वाला पानि पियै छथिन।
हँ बिस वला पानी पियै छथिन
जाय दियौ केनाहितो हडियो रहै कि नहि ओहिमे ताकत रहैके चाही ओहिसँ किुछु आदमीके
तब ताकत रहके का होते तीन सए चार सए साल होइ गेल लै उमर आ का करै के रहते
हँ ह इएह बात छै तऽ ध्यान रखब ई ब बूढ़ बुजुर्ग भऽ गेला पर कि नहि बुझियौ बच्चा समान होइत छथिन
हँ इहो बात सही कहै छियै कि बच्चा समान होय छथिन
तऽ अहाँके धिया पुता के अभी कहिआ एडमिशन करबै स्कूल मे
की बाजलियै
अहाँ अपना धिय पुता के कहिया एडमिशन करेबै इसकुलमे
एडमिशन देखियौ ने अभी तऽ बच्चा अभी कमसँ कम हम तऽ कहलियै कि अभी शुरूके किछु घरेपर सिखतै पढ़तै अभी अभी तऽ तीनो सालके नहि भेलै तीन साल बादे सोचबै कि ने
अच्छा ई बात छै
हँ यो इहे बात छै
हँ त की कर सकै छिये अब
त एनि कोइ नीक स्कूल हेतै से ताले जेते ओहीमे बुझलियै
हँ ह इहो बात
मेन जे होइ छै किने बच्चा सबके लोक कहै की बाद मे निमनी स्कूल मे देते लेकिन हमर तऽ सोच है की आहाँ शुरुए मे निमन स्कूल कुल मे दियऔ कि निमन लाइन पकरै है बच्चा सब
हँ ई बात तऽ अहाँ पढ़ल लिखल द ल बात करै छी
सम देबै आ बादमे बड़का इसकुल मे देबै तऽ ओकरा समझमे एतै बड़का इसकुल के अथी
न बिलकुल समझ मे ना एतै
एहि ला हमर सोच है कि ओकरा शुरुएमे निमन स्कूल मे देबै कि लाइने निमन पकड़तै उ
हँ अहाँ ठीक कहै छी
ओहो
ह तब की कर सकै छियै अब लड़िका सबके पढ़ाइ लिखाइ बहुत जरुररी अब आजके जमानमे
आ देखै छियै आजकल सभचीजमे कम्पीटिशन भऽ गेल छै आजकल एगो तनि गाँव घरके मार्केटमे निकलियौ बर बाजारमे तऽ हिंदीके तऽ जेना किइ वैल्यूओ नहि रहि गेलै आब इंग्लिशे चलै हइ
हँ ई त बात सहि कहै छियै अपने
आइ काल्हिके बच्चा ओ लक नहि पढ़ी इंग्लिश नहि बुझी नहि अथी करी तऽ बाहर भीतरमे केना बाजी केना सीखी
हँ इहो बात छै छै नौकरी पाबै के छै तऽ निमन पढ़ल लिखल बहुत जरूरी छै अभी के जमाना मे
हँ सुय बात छै ठीक छै तऽ एहन हयत कि ने तऽ हम पूछब अहाँके कोनो इसकुल बच्चा बुझलियै
हँर अहाँके एडमिशन करा तऽ कॉ कॉल क दे हम अहाँके बता दे